की हाल या यौ?
बढ़िआँ छै अपन कहियौ?
अपनो सब ठीक या।
की करै छियै?
की करब अभी गाँंव के म मजा लिओ तते सुंन्दर मो सम करले छथिन भगवान जे।
मौसम के तऽ चर्चे नै या बारिश भेल कि देखियौ हेबा। गर्मी कते कैर देलक।
हँ से तऽ या लेकिन लाइनो काइट लेलक
लायन के लिए निश्चिन्त रहू ई नै पता या की गाम घरके कि जा ल पाइन पड़त दू बूंद ता मे लाइन निश्चिन्त भ जाएय पाइन मे लाइन रहे इए जा तक पाइन पड़त त तक लाइन रहत ओहिमे कुनु कसर नै या।
हँ। ई से गपे इयाह जाधैर तकलो इम्हर ताधैर तक पू
बढ़ियां रहल आ पाइन पने दू बूंद गिरल की लाइन काइट लेलक।
हँ अ। इ की कहि सकै छी, देखियौ फोनो करै छियै त बेचारा कहैये जे हे यौ भइया अहाँ जे छै हमरा परेशान कैर दै छियै फोन करि करिके हम कहलौं हे यौ अहाँ क हम की परेशान करब। हमरा तऽ अहाँ परेशान करिके राखले छी।
हँ।
त अइसे जादा किछ कहियो नै सकै छिय ओकरा। कहलूं भैया अहाँके जे करैके हिये वेएह करू नै देबै लाइन त अन्हारे मे मर जिन्दगी कटत।
हॅंह। की करब।
तब नश्ता सब करलियऽ?
नै अभी कहाँ करलो ह अभी त साँझे बाती परल य‌ऽ।
की कहलियइ? हलो हलो,
अभी त साँझे बाती पड़ल येए।
अच्छा साँझ बाती परल ये अभी।
तब और कहियौ धार सब के केहेन स्थिति येए यौ?
धार सब त ठीके ठाक ये लेकिन पाइन लागैये जे एत अइ बेरी।
सु प की एत ने एबरी त देखियौ एबरी बाइढ़ एत त माछ खाइले ढे़री मिलत। त
हँ से त मिलत रेहू रेबा सब खूब मिलत।
हँऽ। हँ अपनो सके देखियौ मिथिलामे की छै खाली भोजे बात रहे ते वेएह फायदा येए झूठे कते खाना बनेए के खेएब घर मे।
गाँव इम्हर त खूब भोज होइये।
आ मेन छै भोजो नै ने जागैये तकलीफ त ई ये।
हँ सेएह येए अभी भोज -भात किछ भेए नै रहल ये।
त नहि छै क हँ भोज त भेए जाइये इ त कोनो दिक्कत नै ये।
हँ।
तब आरो सब कहियौ हमर गाम के की कही हमर गाम मे त एहेन- एहेन घट ना भेए जाइये ने जे मत पुछू।
की भेल यौ?
अहाँ सके गाम त ठीक लागैये हमर सके गाम गड़बड़ेए गेल ये। आइ सुनै छियै एकटा दुकानदार के दस हजार के चूना लागि गेल। हेलो, हलो। आइ त सुनै छी कि हमर गाममे दस हजारके चूना लागि गेल एकटाके।
ह छा कोन दोकान लिअइ
एं ओ कहै त छै सब मंडन मिसर के आब हमरो एतेक नै ऐ पता
अच्छा अहाँके गाँवके जे पुजारी जे छै बिसहरि थानके
हाँ हाँ हमरे गाम के जे पुजारी ये विसहर थानमे का।
ओ।
ओकरे सुनै छी लेकिन हमरा तऽ विश्वास, हाँ। सुनै छी चावलो लए लेलक, तेलो लए लेलक, ओहिपरसँ पैसो लए लेलक, आब बतैयौ नै
आब ले एहन दुकानदार कोन भेलै यौ।
हे यौ वै
कहियो तऽ सभ किछु दए देलकै तखन पैसा लऽ लेलकै।
वैह कहियौ नै तें दुआरे कहलहुँ हमर गाम घरके स्थिति बड़ गड़बड़ भए गेल ये।
मेडम छै। हे बरगे ने तन ई तऽ अहाँके गाँंव मे बड़की लोफा चलैये यौ।
हुँ इएह कहियौ नै इएह कहै छै होशियार आदमी के चुना लागब वैह गप्प। किया हमर गांव।
हाँ ब बकलेलक धान आ बुधियारक चटनी।
हाँ।
इएह गप्प होइये अहाँ गाँवमे हाँ हमर पंडिताई त चलैये।
सुनै छी मनुओ जैये ओहो कतहु बिजी रहैए आइ काइल।
हाँ हाँ अभी ओ गेल यै पूर्णिया दिसका।
हाँ पूर्णिया गेल ये।
हाँ। अ
तब खाना की सब आइ बनतै?
आइ जे छैय ने भैया, आइ रहै संक्रान्ति आइ केने रहैत सत्यनारायण भगवान के पूजा
हां।
ऊ सत्यनारायण भगवान के पूजा मे जखन गेलहुं, पुजा सब खतम भेलाके बाद जे छै से भोजमे देलक जे खाइ ले
आ हा हा हा की सब रहय यौ
ओ भैंसक दूध के जे दही रहै आ हा हाथ से छूटै नै रहै दही दही के
हे यौ साथमे हमरो नै फोन करतियै यौ
दु टका दै छहक
ई तऽ अहाँ अतेक ई ई ई तऽ बतबियो अहाँ अकेले अकेले करै छियै।
की करबै भैया आब, आ पंडित बैन गेलियै त दैय छै बढ़ियां बढ़िया दही,
हाँ ओहिमे त देखियौ हमरोसभके कनिटा सिखाए देबै त हमहूँसभ ने एक दू टाके लूटब।
हाँ।
बतबी यौ ख, खाइतो छीये भेर दम प्लस लुटितो छिये त पंडिते बनेमे,
हाँ। हाँ से से त दलक पाँच सौ रुपैया पूर गेल। एक घंटा मे पाँच सौ टका पुर गेल।
हेब देखियौ एक घंटामे! पाँच सौ टका कमा लेलियै भेरदम खाइो लेलियै अहाँ दू सौ के खानो खा लेलियै। ई सात सौ टका के रेसयो स बुझियौ। हाँ हाँ हमरा त जीसँ पेन गइर गेल। हँ हमरा त जीसँ पैन गिर गेल।
ई ठीके दही रहै बढ़िआं दमगर दही,
त वएह त कहलुँ तब त देखियौ जी सब पेन गिरलइये ने छय जब एहन एहन खाना खेबै ओहिपरसँ, कहबै बुझियौ।
हँ।
तब त ई बुझियौ जीबैते हमरा सभके कष्ट यै।
पंडितमे , छै ने इज्जतो छै त पइसो छै त खानो छै।
हँ हे यौ इज्जोत त दूर के लेकिन पहिले, कहियौ ने पहिले भइर दम खाउ आ तकर बाद बीच बीचमे अथी करू, आ बियाह करबैत छै त सबसे जादा पंडिते छिनार हेय छै इहो गप छै।
ह ह ह ह अरे बाप रे नय ने सब पंडित, तेनइया।
हे यौ एकटा की कहिये हमरा गाँव में ये रामचंद पंडीजी,
ह ह हँअ।
आँ। ओ त देखय के बाद बुझियौ केहन ओकर हालत भ जाइया ने ओ पंडित करबैत एक घण्टामे उ, कहलक हम तीन घंटा मे करबैब बीचमे हमरा सबके अधिक,
अच्छा।
हमसभ यदि कतहु कैमरा ले क चइल गेलहु ने त हमरा सबके बुझियौ फजीहत भए जाइ छै। किए ओ एते अहाँके, लेडीज सब से हँसी करत मस्करी, कर त बुझियो हमरा सबके त नींद लागल रहैया।
अरे बाप रे बाप अहाँ के गाँव मे एहन सब पंडित ये।
अरे हमर गाम के पंडित ने पूछू उ हमर सबसे गाम में बुधियार पंडित ये।
अच्छा।
हँ। ओकरा एहन पंड हाँ यौ।
इम्हरे अहाँ के गोमें एकादशी उद्यापन करलक यै।
हँ हँ।
अच्छा वैएह।
नव वएह करलक यए, बुझियौ। दू बजे तक स्टार्टो नहि करलय रहै, चारि बजे खत्मो करि देलक, दू बजे तक हस कीए मजाक चलै रहै।
कहाॅ एहबो।
हम बुझियौ ने केहन हमर पण्डित छै, ओहन पण्डित नहि मिलत। देखैय छी फेर बारिश कनि कनि स्टार्ट भए गेलियै यौ।
हँ से तऽ भेल या।
अहु सबके गाम घरमे बारिश स्टार्ट भेल।
हँ इम्हर त से बुंदा बूंदी पड़ैया।
अच्छा नहि हमरा गाँवमे तऽ अभी कनि देर पहिले खूब पानि पड़ल या।
अच्छा अहाँके गाँवमे खूब पानि पड़ल।
हँ लेकिन छुटि गेल रहै, फेर दस मिनट पहिले फेर आर देखैय छियै स्टार्ट भए गेल यै। आइ लागैए हमर गाममे भरि राति पानि पड़त।
अगर पड़त त तबऽ लरि नहिए ने जेता भरि राति, काल्हि भरि दिनो नहि देत।
कहतैय कि एतह ये जे लाइन आब भरि राइत हमरा सबके नहि देत, हमसब ओहि लए निश्चिन्त छी।
नींद मे आ
दोस्त त नीन्द तऽ हमरा ओनो नहि आबैए, हम रोज चारि बजे सुबहमे सुतैय छी।
आ चारि बजे।
चारि बजे सुते छी, एगारह बजे तक उठैय छी, हे अब देख त्यों न हमर गम में लाइन आबि गेल, आस के गम मे ला
हँ- हँ- हँ, ह हुं -हुं- हुं।
हे यौ, तब तऽ अपना सब फोने पर गप्प करला मे फायदा रहए यौ।
हँ
दुनू आदमी चर्चा करलियै, तऽ हे ब देखियौ नहि ओकरा बर्दाश्त तऽ भेल अहु के गाममे दए देलक, हमरो गाममे दए देलक।
फुक-फुक गाड़ी।
हमर हे बा हे गो सुनू, की कहलियै?
देब काटियो लेलक लाइन।
नहि हमरा कुन अभी लाइन या। आब अभी नहि।
अच्छा या
हँ हमरा गाँव मे अभी नहि कटल यऽ। नहि तऽ हमसब नहि समझलियै हमसभ खड़ाँ स लैलेने छी लाइन।
अच्छा खाड़ा स लए लेलियै दैन, नहि हमर सबके तऽ सोम वषे तरफ हमर सबके सोनवर्षॊ के तक
हे यौ सोनवर्षा वाला के बड़ आदत खराब या।
त की भेल जे।
कखनो काटले यए, बुझियौ दिनेमे रहत तऽ दिनेमे काटत त एक डेढ़ घंटा काटले रहैया। लेकिन हमरा गाँम में ई नहि ये, हमसब ते नहि बुझलिये हमरो सब के पहिले सोनवर्षा शेष रहै। त हमसभ झगड़ा झाँटी करिके कनेक्शन कटबा के खड़ा से लेलहु।
तब त ठीके करलहुँ हमर सभके त जखन मोन तखन काटि लेइयै।
हँ वएह कारण आब सोचै छी ने हमसभ त नीक काज करलु। नहि त हेबा हमरो अभी कइट गेल। हमरो गामके लैन कइट गेल अभी। मेन य हमरा गाँवमे बारिश तेज हुए लागल। हे यौ अहाँके गाममे ते सुनय छी कोशी नदी जे ये बड़का टा के यऽ।
ह से त यऽ।
त अहाँ सबके त बुझियौ माछ अभी एक एक नम्बरा सब आबै हैत यौ।
हँ माछ सब त एक नम्बरा सब आबैए। मारैय खूब य माछ सब, हँ ढेरिक आबै रहे।